हेल्लो
नमस्कार मित्रो
नमस्कार
आइ हमसभ झारखण्ड प्रसिद्ध स्वर्णरेखन नदीक विषयमे विस्तारसँ बातचीत करब कारण ई नदी राज्यक इतिहास संस्कृति अर्थव्यवस्था आ प्राकृतिक सौन्दर्यसँ गहराइसँ जुड़ल अछि
ई विषय सचमुच बहुत रोचक अछि कारण हम स्वर्णलेखा नदी नाम बहुत बेस सुनै छी मुदा एकर सम्पूर्ण जानकारी हमरा नहि अछि
स्वर्णरेखा नदी झारखण्डक प्रमुख नदी सभ एकटा अछि आ एकर महत्व केवल झारखण्ड घड़ी सीमित नहि बोलकि पड़ोसी राज्यसभ लेल सेहो अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि
ई नदी उद्गम स्थान कतऽ अछि के जानबऽ के लेल हमूँ बहुत उत्सुक छि
स्वनरेखा नदीक उद्गम झारखण्डक नगरी क्षेत्रक लग होयत अछि जतसँ य अपन अपन यात्रा आरम्भ करैत अछि
ई जानी के बहुत खुशी भेल कारण राची से निकलल नदी पूरा क्षेत्रक जीवन के प्रभावित करैत अछि
हँ निदिक प्रारम्भिक धार बहुत शान्त होइत अछि मुदा आगाँ बढ़ैत एहि विशाल रूप धारण कऽ लैत अछि
स्वर्णरेखा नाम सुने मनमे प्रसन्न उठैत अछि जे एकर नाम एहन किए के पड़ल
कहल जाइत अछि जे प्राचीन समयमे एहि नदीक बालूमे सोनााक कण भटैत छल ताहि कारण एकर नाम स्वर्णरेखा अर्थात सोना रेखा पड़ल
ई तऽ बहुत रोचक ऐतिहासिक तथ्य अछि
एहि कारण नदी लोक आकर्षण केन्द्र बनल रहल
ई नदी किन किन राज्य भ से होयेत बहत अछि
ई नदी झारखण्डक नकलय उड़ीसा आ पश्चिम बहल धरि बहल अछि
अथात तीन राज्य लोक एहिी नदी से लभान्वित होय रह छै
बिलकुल लाखो लोकके जीवन एहि नदीपर निर्भर अछि
नदी कुल लम्बाई कतैक अछि
सोनरेखा नदी लगभग चारि सए चौहत्तरि किलोमीटर लम्बे मानल जाइत अछि
ई त बहुत लम्बी नदी अछि
हँ आर एकर जल कृषि उद्योग आ दैनिक जीवनमे उपयोग होइत अछि
किसान सब लेल ई नदी वरदान समान अछि
बिल्कुल सिंचाइक म मैदानसँ खेतीमे बहुत सहायता भेटैत अछि
नदी किनार बसल गाम सब सेहो बहुत सुन्दर होइत अछि
हाय हरियर खेत जङ्गल आ पहाड़ एहिह नदी शोभा बढ़बैत अछि
पर्यटक सब सेहो एतै घुब आबैत अछि
विशेष रूपसँ बरसातक समय मे नदी दृश्य अत्यन्त मनमोहक होइत अछि
झरना सब सेहो य नदी सेहो सम्बन्धित अछि
हँ हुडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी परर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात अछि
हम हुनकर चित्र बहुत बेर देखने छी
वास्तविक रूपमे देखला से आ आओर बेसी आनन्द भेटैत अछि
अवश्य एक दिन घुमे जाउ
हुडरू जलप्रपात झारखण्डक प्रमुख पर्यटन स्थलसँ एकटा अछि
ओतय प्राकृतिक सौन्दर्य अद्भुत होइ
हँ हजारो पर्यटक प्रतिवर्ष घूमऽ अबैत अछि
नदी माँछ पालन लेल सेहो उपयोगी अछि।
हँ बहुत लोग माछ पकड़े जीविका चलबैत छथिन
अथार्थ नदी आर्थिक विकासमे सेहो योगदान दैत अछि
बिलकुल सही कहलहुँ
उद्योग सेहो एहि नदीक जल उपयोग करैत अछि
जलक उपयोग करैत अछि
तखन जल संरक्षण बहुत जरूरी अछि
तखन जल संरक्षण बहुत जरूरी अछि यदि नदी प्रदूषण भऽ जाइ तऽ बहुत समस्या उत्पन्न भइ सकैत अछि
पर्यावरण बचैनाय सभक जिम्मेदारी अछि
नदीमे प्लास्टिक नहि फेकबाक चाहि
कारखाना से निकलेत गन्दा पानी सेहो रोकबाक चाहि
सरकार आ नागरिक दुनूके सहयोग करबाक आवश्यकता अछि
तखनही नदी स्वच्छ रहत
स्वच्छ नदी स्वच्छ स्वच्छ समाजक पहचान होइत अछि
बिलकल सही बात कहलिये
नदिसॅ भूजल स्तर सेहो प्रभावित होइत अछि
ई बात बहुत कम लोग जानैत अछि
नदी जंगल आ वन्यजीव लेल सेहो उपयोगी अछि
अनेक पक्षी एहि किनार पर देखल जाइत छथि
हँ प्राकृतिक सन्तुलन बनल रहैत अछि
विद्यार्थी सभके एहि नदी के विषयमे पढ़बाक चाहि
ज्ञानसँ प्राकृतिक संरक्षक भावना विकसित होइत अछि
नदी के इतिहास जान बे सेहो आवश्यक अछि
इतिहास भूगोल आ पर्यावरण सब एक दोसरक जुड़ल अछि
ई चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक अछि
हमरा सेहो आहसान बातके आनन्द आबि रहल अछि
धन्यवाद आगाँ आओर सव कहू
सोनरेखा नदी झारखण्डक गौरव मानल जाइत अछि
प्रत्येक नागरिक के एकर सम्मान करबाक चाही
नदी सभ्यता आ संस्कृति विकसित करैत अछि
नदी के बिना जीवन कठिन भए जायत
जल बचत भविष्य बचैत समाज आदि
ई संदेश सब लोग के पहुँचाने चाहि
विद्यालय समूह जागरूकता कार्यक्रम होयबाक चाही
विद्यार्थी वृक्षारोपण सेहो करती
जंगल रहत त नदी मे जल रहत
जंगल कटत तय नदी सुखई जा
जलवायु परिवर्तनक प्रभाव नदी पर सेहो पड़ैत अछि
यहि लेल प्रकृतिक रक्षा अनिवार्य अछि
सरकारक योजना आ जनसहभागिता दुनू जरूरी अछि
नदी स्वच्छता स अभिमान चलैत रहबाक चाही
स्वर्ण रेखा केवल नदी नहि जीवनक आधार अछि
ई बात हम सब के याद रखबाक चाही
प्राकृतिक सम्पादक रक्षा सब कर्तव्य अछि
भविष्यक पिढ़ी लेल नदी बचेनाइ आवश्यक अछि
हम सब ई संकल्प लेब
आइक चर्चा हमरा बहुत उपयोगी लागल
हमरा सेहो बहुत किछु नव सिखै लेल भेटल
ज्ञान बाटला से बढ़ैत अछी
बिलकुल सही कहलु
अगिला बेर झारखण्डक दोसर नदी पर चर्चा करब
अवस्य हम उत्सव रहब
अपन स्वर्ण नदीक सांस्कृतिक आर्थिक आ पर्यावरणीय महत्व पर विस्तार से चर्चा करब
हँ ई विषय जानब हमरा लेल बहुत उपयोगी होयत
स्वर्णलेखा नदी केवल जल स्रोत नह बल्कि हजारो परिवारक जीवनक आधार अछि
सचमुच नदी बिना मानव जीवनक कल्पना करब कठिन अछि
यहि नदीक जल खेती पशुपालन माछ पालन आ घरेलू उपयोगोमे काम आबेत अछि
ताहि कारण गामक लोक नदीक सम्मान करैत अछि
बरसातक समय नदी जलक मात्रा बरु बढ़े जायला अछि
मुदा बरी आयब पर किछु क्षेत्रमे कठिनाइ सेहो होइत अछि
हँ ताहि लेल बाड़ी प्रबंधन बहुत आवश्यक अछि
सरकार आ स्थानीय लोकसभाके मिलकेऽ तैयारी करबक चाही
नदी किनार वृक्ष लगेने से माटिक कटाव कम होइत अछि
वृक्षारोपण प्राकृतिक रक्षा लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि
जंगल रहत त वर्षा सेहो सन्तुलित रहत
वर्षा सँ नदी में पर्याप्त जल रहैत अछि
नदीक स्वच्छता बनाय राखेब प्राकृतिक नागरिकता अछि
हम सभके प्लास्टिक नदी मे नहि फेेकबाक चाही
उद्योग सब के गन्दा पानी शुद्ध करे छोड़बाक चाही
तखन नजदीक जीव जन्तु सुरक्षित रहत
नदी मे अनेक प्रकारक माछ आ जलचर जीव रहैत अछि
नदी मे अनेक प्रकारक जो अच्छा पर्यावरणक सन्तुलन रहैत छथि
पर्यटक सभ स्वर्ण रेखा नदीक प्राकृतिक सौंन्दर्य देखे दूर दूरस्य आवे छथि
एहि कारण पर्यटन उद्योगके सेहो लाभ भेटैत अछि
अन लोक हस्तशिल्प आ खान पान सँ आय कमाबेयत छथि
नदी किनारक हरियर वातावरणे मन के शान्ति दैत अछि
प्रकृतिक बीच समय मानसिक तनाव सेहो कम होयत अछि
विद्यार्थी सबके अध्ययन भ्रमण पर एतय आनल जाय तऽ बहुत किछु सीखत
पुस्तकक ज्ञान संग प्रत्यक्ष अनुभव सेहो जरुरी अछि
बिल्कुल प्रकृति सँ सीखल ज्ञान जीवनभरि याद रहैत अछि
हमरा सेहो एते घूमय जाबक इच्छा भए गेल
नदीके महत्व केवल वर्तमान लेल नहि भविष्य लेल सेहो बहुत आवश्यक अछि
यदि हमसभ नदी बचायब तखन भावी पीढ़ी सुरक्षित रहत
जल संरक्षण सभक साझा जिम्मेदारी अछि
प्रत्येक घर ही
वर्षाक जल संचयन सेहो बहुत उपयोगी उपाय अछि
ई भूजल स्तर बढ़ाबे में सहायता करै अछी
स्वर्णरेखा नदी झाारखण्डक प्राकृतिक धरोहर अछि
धरोहरक रक्षा करब हमसबहक नागरिकक कर्तव्य अछि
नदी किनार स्वच्छ रहत तै पर्यटक सेहो आकर्षित होयत
पर्यटनस रोजगारक अवसर बढ़त
स्थानीय युवक युवती गाइड बनि रोजगार प्राप्त कऽ सकैत छथि
ई स्वरोजगारक नीक अवसर अछि
सरकार पर्यटन सुविधा मे सुधार कैऽ रहल अछि
सड़क सुरक्षा स्वच्छा ताप बदला सँ आवर लोक अभी तक
नदी सभ्यता आ विकासक प्रतीक मानल जाइत अछि
इतिहास मे अधिकांश नगर नदीक किनारे बसल छैथ
जल बिना विकाश सम्भव नहि अछी
ई बात प्रत्येक नागरिक के बुझबाक चाही
विद्यालयमे पर्यावरण शिक्षा विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
बाल्य कालसँ जागरूकता होयत त भविष्य उज्ज्वल रहत
स्वर्णरेखा नदी झारखण्डक पहचानमे महत्वपूर्ण स्थान रखैत अछि
हम सबके एहि पर गर्व होबके चाही
नदीक जल अमूल्य सम्पत्ति अछि
एकर दुरूपयोग नहि करबाक चाही
जलक प्रत्येक बुंद बहुमूल्य अछि
ई संदेश घर घर पहुँचबाक चाही
समाज आ सरकार मिलियए नदी संरक्षण करति
तखने स्थाई विकास सम्भव भए सकत
पर्यावरण बचत मानव जीवन समय समान अछि
हम यही बात स पूर्ण रूप सहमत छी
हमरा बहुत नव जानकारी भेटल
हमरा बहुत आशा करै छी जे आई यहाँ जानकारी दोसर लोकसभा के सेहो देब
अवश्य ज्ञान बँटला सँ बढ़ैत अछि
प्राकृतिक रक्षा करे के पैध सेवा अछि